हेलो हँ दीदी ठीक छी। हँ जीजी जी ठीक छह।
हँ ठीक छथि बौआ ठीक छथि।
हँ बौआ बुच्ची अहाँके।
हँ दुनू ठीक अ।
ह आओर कहियौ की करै छै।
किछो टा स्सकुल मे छी अखन क्लास भरा रहल छी।
अच्छा अहाँ क्लास करबै छियै।
हँ हँ।
तहन तऽ बात नहि कऽ सकै छियै दस मिनट
कह सके छी कह।
कतय पढ़ाबै छीिय अहाँ।
मधुबनी मे
कोन सा इसकुल मे
अरेंज भाली पब्लिक स्कुल खब प्राइभेट स्कुल
अच्छा मधुबनी मे रहै छी मधुबनी अच्छा आओर सब कहियौ तखन हम तऽ सासुर मे छीयै
सोहरा अए
हँ सोहराय होइ छियै ओ गुजरात में छथिन
अच्छा
डाटा एन्ट्री में
अच्छा अच्छा एलैथ ह ने एखन गांव
ओ बौआ कऽ बर्थडे छै न छओ स सितम्बर कऽ ओहिमे एथिन ओहिमे अहाँ केँ
हँ से तऽ बड़ प खाली घुमबे करते घर मे नै रह - - ते एको रत्ती
घर में नै मोन लागे छै आई कैलहैक बच्चा छियै न
हूँ
और अहाँ कऽ बुआ बुची इसकुल में
हँ एकटा कऽ हम अपने संगे में रखने छियै अपने इसकुल में
अच्छा
एगो केँ देनै छयै थाना मोड़ पर
अच्छा आ जीजाजी कतऽ रहै छथी हऽ
ओ सासू माँ के तबियत कनि खराब छलैह ने तऽ ओ सासु माँ के लऽ कऽ दिल्ली गेलखिन ह
अच्छा कथी होइ छ्लैन ह
हुनका पत्थरी भऽ गेलै बहुत सारा बीमारी छल देल्ही रेफर कऽ देलखिन तऽ बाद मे निकलले जे पथरी छी आब कहलखीन ऑपरेशन करइे के आयब हम एक महिना से अकेले छी
अच्छा जीजा जी गाँव मे छैथ
ह दिल्ली मे
दिल्ली में अच्छा दिल्ली मे कथी करै छथिन
ओ सउस कऽ लऽ कऽ गेल छलखीन हे ट्रीटमेंट लै तऽ ओते छथिन अपन एक डेढ़ महिना और लगतै आबै में ओ फाइनेंशियल काज में छथि फाइनेंस ताइनेंस कराबैत छथि लोन वगैरह सब
अच्छा और कहियो गुजरात जेता
गुजरात तऽ एखन गाँव सँ छोड़ि कऽ गेना एखन सम्भवे नै छैन
गुजरातो में बहुत बहुत कम्पनी छै बहुत सारा जेनाकि ई टाटा करै छथिन
सारे एक्कीस एखन दै छै न
कम्पनी
आ रूम दय छैन बस किराया नै लागे छैन
और कहलखिन हं बढ़ा देतैन
इन्सेंटीव वगेर बने छै
इन्सेंटिव तिन्सेंटिव सेहो बनै छै
मतलब
इन्सेंटिव बनै छै न
मतलब ई जे
जेते वर्क करै छथिन ओकरो पाइ किछ बनैत हेतै न
हँ हँ पी एफ अखन नै कहलकैन हं साल भरि केँ बाद एक
नै दै छै कतेक आदमी पकैड़ लै छै छोड़ दै छै न तैय सब दुआरे कहलके एक साल केँ बाद
ओ हो हो एक साल बाद कन्फर्म भ जाइ छै न
हँ और अहाँकेँ एक साल में आठ परसेन्ट सेहो बढ़ैत छै
और बढ़िआँ छै
अहाँ अखन नै जायब
नै हमर तऽ एखन बौआ बहुत छोट छै तैय दुआरे हम नै जायब पब चौरी ऐल छैलिहि य चौरी ऐल छलौ हँ
हम नै हमरा तऽ पोने दू साल भऽ गेल छै गेला
हऽ
दूी सब हमरा के आयल छले बौआ के मुड़न सब छले त हमरा मम्मी सब जे आयल छले दीदी सब आयल छलैया कनि दिन पहिले भेंट घांठ भेल छलै
तऽ बस गेलियै न
गेलियै य नै आब त कियो रहतै तहन ने जायब अबैत छथिन तकर बाद प्लानिंग बनबै छी
ऐब कहियौ
हँ हँ अहाँ सभ आउ न मधुबनी ऐब तऽ आउ तऽन
ठीक छै देखै छी एथिन न तऽ आयब एक दिन
हमर वएह नम्बर छै अपन सेव को लेब पर्सनली जरूरी थोड़े छै ऽ सकै छी
हँ हँ सेव को के राखि लय छि - आब जेना देखिय हेलो जेना ई नम्बर स अहाँ हमर चाइ बेर कऽ सकै छी कियाकि काइल तक अहाँ केँ तीन घण्टा पुराबै केँ यऽ तऽ अहाँ हमरा कऽ सकै छी फोन बुझलियै
ठीक अय
ओना दस मिनट कऽ लिअ ओरो पाँच छओ मिनट ओर यए
जेनाकि हम आयुषो केने रहै
हँ काइल आयुषो केने रहे
आयुष केने रहे कि बात भेल
हँ बात भेल
हमरो कहने रहथिन ज
कॉल डिस्कनेक्ट भ जाइ छै अथी भेला
आए
बाद मे कॉल अपने अपने डिकने्ट भए जाइ छै बारह तेरह मिनट क बाद
हूँ बारह बारह होइ छै आठ होइ छै कि अपने कटि जायत बस अहाँ नेटके ऑन रखने रहब
हँ नेट तऽ हमर टवेन्टीफोर आवर
हम जखन करब ने तऽ उठा लेब बुझलियै
हँ हँ उठा लैब
ओर तऽ लंच लऽ केऽ आयल हैब
नय आइ पैव बृहस्पति कने छी
अच्छा कते कते क्लास के पढ़
हम एल के जी नर्सरी एल केजी यू केजी
ओऽ तऽ अहाँ अकेले मने दिल्ली नय गेलियै य ने
नय हम अखन दिल्ली जाके कि करब बौआ सब के
त जीजाजी अखन नय ऐता
एक महीना आउर
हँ
ओ डॉक्टर जाच पड़ताल करे छै सब किछ ठीक ठाक रहल त ऑपरेशन डेट देतै तकर बाद ऑपरेशन हे तय तकर बाद
तऽ दिल्लीमे कतऽ करबै छथिन इलाज
एम्स
एम्स मे
हँ
क्यो चिन्हा पर्ची के एय
हँ हँ छथिन
कआि चिन्हा परची के जे रहे छै ने जल्दी जल्दी काम भ जाय
हँ नय से छै चिन्हा परची दुआारे बहु टाइम लग अइयो तऽ टाइम लागे रहल छै तैयो टाइम लाइगे रहल छै चिन्हा परची दे तकर बावजूदो
मने ई होइ छै नम्बर लगा देलक कि पैवीसँ ई कऽ देलक ओऽ देलक सभटा मैनेज भऽ जाइ
हँ
चीन्हा परची के रहै छै तऽ
अच्छा
तखन ओर कहियौ
ओर सब ठीक एखन लांच टाइम छै त ठीक टाइम पर अहाँ फोन केलो मनिंग स्कूल चएल रहल छै न
अच्छा तऽ कते काल लगे छो होइया
दस मिनट
आँए
बीस मिनट।
बीस मिनट आओरो करो फोन आबैत रहैया एहिमे।
ह आयल तऽ कालतसीबे ने कऽ
हमरा ते एगो बनारस आयल छले एगो मथुरा से केलक लड़किए छलै।
हमरा आयल छल गुहाटीसँ ठुर
अच्छा।
ह।
सभ हम तऽ अपन नम्बर दऽ देले ने। कहलनि जे जिनका फोन करबऽ के कऽ सकैत छै।
ओर क्ला मैल चलिया सात बजे दुइयो मिनट लए किए नहि आबि गेलहु
नहि हम देखबे नहि केलियै हम पे कनि पास आ जी
सभ दिन साते बजे आबे छै
ठीक ह आई अभी
अवन्ती दीदी जे छथिन ने ओ अपने गाव के छथि
ठीक ओएह मै आडो कने छै
अच्छा अहाँकेँ नम्बर यए हुनकासँ
ह
हमरो नम्बर छै। तखन आओर अहाँकेँ नै जे छलै हुनकर वियाह भ हो गेलै
ह भऽ गेलोल हँग बहु आब च
अच्छा कहिया भेलै।
दिस्बर मे
अच्छा इएह सर गेलिय बिह
नहि कभी आ ने तऽ आठ साल के लेट भेलै ने बच्चा
अच्छा आ कि दऽ छलनि किछ कि
ह ह गनाथप ब्लॉक छै
ओ। नहि तऽ बहुत खर्चा लागल ह
बहुत अच्छा लागै छै नेऽ आठ सालसँ टमेट चलै छै
आ।
करबाद पता चल ह तऽ गर बेसी करेल बहुत पैसा लाग बहुत जदा जी।
तऽ एके गो ननाद छथि अहाँकेँ
दो गो छै
तऽ दुनूके वियाह भऽ गेलै ने
ह एगो तऽ सस कहहिले छै तऽ देख बि हो ने नहि। चले चल लंच फनिश करो सभ लोग
ह। तहन अहाँकेँ दियरो छलथि हे एगो
हँ हुनका ज्ञाने रहय छ लड़की तड़की अछि कोनो लड़की तऽ कहुन
अखन तक हमर अपन ननैद तऽ नहिये छै चचेरी ननैद तकरातवियाहे‌ भऽ गेलै
कनी पढ़ल लिखल जदी ग्रेजुएशनो केने रहै आर दोसर घरेलू काज सभटा पूछिपुछिक
ठीक छै देखबै
ना ना तो देखब
हँ हँ हमहुूँ एखने नाास्ता बनेलहुँ हें
ह
तऽ कहलियनि एक बेर फोने परभैट करि की कहलियै
जोरी गेलहकि नहि
हँ हँ हम तऽ जाइत आबैत रहै छीियै हमर तऽ लगे मे यऽ
हँ
हमर बहुत लगे मे ये नऽह काइल्हस भोली दीदी से नहि भेलहेंय‍। हमरा दीदी से सब होइत रहे
काल्हि ये ब्रह्म पूजा आउ न
हमरा एखन गेनायये संभव नहि--ऐ आ दोसर हमर सबके एखन छुतका चलि रहल छैय
कथी ले
ओहि दुआरे खतम भऽ गेल छैय
अच्छे अहाँके सासुर मे--ह
तैह दिन भऽ के नह केश
हूँ
अंजली कतऽ अछि एखन
अंजलि करनााल मे
अच्छऽ ऐल नहि ओ गांव
ऐल छलय बौआ के मुड़न करयलय फेर चलि गेल परसुये गेलए
ओकरा स भेंट केनाय बहुत दिन भऽ गेल
हँ हँ से तऽ कुमारिये हमहुँ छलियै तहिये भेलै भेंट
हमर बियाहे मे लास्ट ओकरा स भेंट भेल रहै
हूँ तकर बाद तऽ नहिये भेलैये बात
ह भ केना बातहेतै नहि छै रहै छै ज ओ सब रहिते तहन ने जेबो कैरतीयै मगर कियो रहिते नहि छलयत आ न तऽ माघ फागुनतक बातें नहीं
हुं उहे बड़ा दिक्कत माये जबतक माँ रहय छैय तबे तक लोक फेर हुनका--तेँ दुआरे तऽ नहि गेल
ई बात त हम--चाची सब कहैय छथिन्ह आनै ले
हूँ